नमस्कार
जी नमस्कार बताय न अहाँ की करै छी
हम तऽ नहि कुछो करै छी अपने कैसन छी
जी हम बड़ा नीक छी अहाँ बताउ न अहाँ कैसन छी
हमहूँ बड़ा नीक छी की करे छी आवाज घड़ - घड़ा घड़ - घड़ा के अबै छी
अभियो आबे छै कि घर - घड़ा के न कुछो करे छै बैठले छी
ओ अब न आबैय छै
ओ कहि मोबाइलवा नीचे रहै छै नऽ ओहि कारण हो जाइ छै कबो कबो और बताब न अहाँ के तबियत सब कैसन छै
हँ सब नीक छै अपनेके तबियत नीक छै
जी हमर तबियत नीक छै अहाँ की की करे छी
हम तऽ अभी न कुछो करै छी सोचै छी किछो सीखयके
ओ तऽ सीखै कै नहि सीखै काहे न छिये
सीखै छी शुरू कैलै छी सीखल
हँ तऽ सीखू तनि हमहुँ से हमरो तनी सिखा देब कि कथी होइत छै केना होइ छै
अपने की सीखैके छै
कछो सिखा देब तऽ हम सीख लेबै आ हमरा जथी मन मे आय तथी सिखा देम समझली हमरा सिखे के बड़ा मन करै छै अहाँ ते जानबे करे छियै हमरा मे केितना सिखे ला रहे छी तब सीख लेबै छीय जत अहाँ सिखा
हँ ओ त सीख लै छै
और बताउ ने अहा के तबियत सब नीक छै
हँ सब तबियत उबियत सब नीक छै अपने के माता पिता सब नीक छै
जी हमर माता पिता सब नीक छै अहाँ बताउ ने खाना पीना हो
ह खाना पीना हो गेल छै
बै छ्
अपने न खाय ले छिय अभी
आवाज नय‌अबै छै
बोलै छी अभी हम न अखैेले छीय आवाज न जाइ छै
आवाज‌ अबैत छै
न नुखैलिय अभी तनी देर भूख लागे छै त की करू
कब खाइ छी
जाइ छी तनी देर बाद खाय छी अहाँ चिन्ता न करू तनी देर मन करै छै ने तनी देर बादे खाइ छी
ह जरूर खायम की की खाय छै की की बना लय छिय
एना देखले छी की बनले छै देखती तब ने वहाँ के हम बतेती की बनै छै ना देखले जिया त की ब
अ अपने के की की अच्छा लगे छै
हमरा त बड़ा चीज नीक लागै छै जैसे दे खाय मे बड़ा सुन्दर सुन्दर खाना नीक लागैत छै हमरा लेकिन जादा म मछरिया खाना नीक न लागे छै हमरा जदा सादे खाना निक लागे छै समझली जैसे पनीर ब गेल इहे सब बड़ा नीक लागे छै
अहा दालि भात खाइत छै तरकारी खाइत छै ने
हँ जी अह बारा सही बोलै छी आओर बताउ ने अहाँके खाना कैसन लागे छै मसालादार खाना
हँ हमरा बड़ा नीक लगै छै दाल चावल आ तरकारी खाय ले छै बोरी जानै छै
जी जी हम जाने छी बड़ा नीक लागे छै ओकर सबजी
हँ सोहजनके सब्जी खलै छै
जी
सोहजन कैसन होइ छै
सहजन त चूसे के पड़ै छै
हँ चूसैके पड़ैत छै हा उहे उहे खाय ले छै अभी ओकरे तरकारी खाय ले छै अपनेके नय खैले छै
हम त खैले छी बड़ा चीज खैले छी
अभी की की खायले छै
अभी हम नानुखैले छी अभी त हम बस पढ़ाई लिखाई करे छी अभिये त सुत उत के उठले छै न एहि कार ना परै छी
अहा अभी सूइत क उठले छै
नहि तब सुत के ओहि सम मे उठलेे छै जब अपने के मैसेज करै छी
अ अच्छा सुत उठकऽ मेसेज कले छै
जी
सुत उठके हमरे याद अबइ छै
हँ सोचै छी कि हमर एगो दोस्तो रहै छै तऽ ओकरा याद कर लेै छी तऽ अहें के याद कर ले छी की ना नीक छै की
हँ नीक छी अपने तऽ बड़ा याद करै छी
हँ की करू हमरा आदत छै ने दोस्त सबके याद करे के तऽ ओहि ला कर लेबै छी
हँ तऽ ठीके छै आओर बतबै छै कहीँ घुमे नहि जाइ छै
नहि हम न जाइ छियै ने केनहु घुमे अहाँ जाइ छी घूमे
न हमहुँ नहि जाइ छै जाइ छी हमहूँ जायब जयपुर कॉलेज जाइत छी वही पढ़ाइ करै छियै
जी तब बढ़ियाँ से पढ़िय लिखिय लिखै छी समझली एन्ने ओने के कामना करल जाइ छै आ
तनी नीक आदमी के जरे रहै छीयै तबे आदमी जिंन्दगी मे बनै छै नहि तऽ दोस्त दोस्त के चक्कर मे कॉलेज न चुनल जाइ छै ने तऽ जिंन्दगी बर्बाद हो जाइ छै
हँ दोस्त के चक्कर मे छै ओ कॉलेज ठीक छै
हँ तऽ ओ कॉलेज ठीक छै हमी न कहै छी हम कहै छी कि तनि बनीआ चक्कर मे आब तनि बढ़ियाँ से देख उख के कॉलेज लेवल जाय छै केकरो के चक्कर मे कर उर के न लेले जाय छै ने तऽ बड़ा दिक्कत पड़े जब कॉलेज व सबमे हम देखले न छी तबे ने कहै छी हँ सब जानै छै हँ
हँ ऐसे होखै छी
सब न जानै छी तबे तो अहाँ सब के कहै छी
हँ अपने कोन कॉलेज लै छै
हम तऽ कॉलेज भऽ जाइ छियै केना जाइ छी ओ बाद के बात अभी के बात न छै लेकिन सोचै छी कि जा देखू की होइ छै मन तऽ करै छै जायके मन करै छै जायके मन नहि करै छै अब देख खूब मन कर देले तऽ चल जाइ छियै हँ बताउ ने अहाँ अहाँ जाइ छियै कॉलेज तऽ जाउ ने अहाँ अहाँ जैसे पढ़ै छियै विराट कॉलेज के बारेमे तऽ जानैत छी फिर देखे छी बाजा आबै छै तऽ अहाँके काॅलेज मे आबै छी क चिन्ता करै छियै हमर न ने चिन्ता करैके हम
चिन्ता न करै छी कहै छी
जी जी हम जानै छी हम वही कहै छी हँ बारा नीक नीक बात कहै छै काहे एतना नीक बात कहै छी
ओ आओर बताउ ने अहाँके खाना बनाबे आ जाइ छै
हँ हमरा तऽ खाना बना ले आ जाइ छै अपने केना होइ छै
न हमरा त उतना नीक ढंग से नहि आबै छै अहाँ कि की खाना मे बना लेबे छी
तऽ कलबे बनायल जाइ छै दाल भात तरकारी तब कचौरी ही रह गेल छै
ओ तैयो अहाँ तैयो अहाँ बारा चीज बना लेबै छी ने
हँ उ चीज तऽ बनबै छै गड़बड़ हो जाइ छै
अ अनुभवके कमी छै अहाँमे न
हँ
ह तऽ ओहो आ जाइ छै आदमी धीरे धीरे पहाड़ पे चले छै तऽ एखौनो पर के न लात रखे छै सीधे पहाड़ के चोटे पे नानू चल जाइ छै तऽ ओहो अहाँके आ जाइ छै अभी तनी समय लागै छै समझली
समय त लागल छै ओकरा बाद काम सिखिये जाइ छै
लेकिन तैयो अभी तक सीख जाय के रहै छै एनार त ब त खाना बनाबै छै त गलत बात छै आ न सुख हतै आ सुखी
ह बना छै पै
ओ बना लेबे छै त चलू त त नीके छै ओहन जानब के अहाँ के कीतना आबे छै जे केतना आबे छै अब सब चीज तऽ आयं लोग के हाथमे छै नहि तऽ उहे ने हम कहै छिय नी सब चीज तऽ अहीं लो जानम के अहाँके केतना आबे छै केतना न आबे छै कितना की आबे छै की हम कितना जानम अहाँ सब के बताउ और बताउ अहाँके अहाँके खाना पीना मजा पेट भर गेलहु ह खा के ओ कथी धबर धबर अहाँके नहि अभी हम जाइ छियै ब्रश करे अहाँ कथी धबड़ धबड़ मारै छ
धबड़ धबड़ न मारे छियै
जी ह तऽ ओर बताउ ने न अब न बजै छै और बताउ अहाँके तबियत सब कैसन छै
तिय
हूं हूं चलू तऽ हमरा तऽ बाड़ा नीक लागलै अहाँके तबियत जान के फेनु अहाँ से बात होइ छै ठीक छै अहाँ बड़ा खुश रहब अहाँ अपन परिवार के स्वास्थ्य के ध्यान रखे छी समझली
छै
चलू तऽ त बोलै की ने छै
बोलै छी न सुनबे
न अहाँके अवाज नाह आ कहै छै ठीक छै त अपन परिवार के ख्याल रखम हम अपनो ख्याल रखब हम अहाँ से बात करके हम बारा निक लागै छै फेनो तेय करे क बाद फेर बात करै छी चलू ठीक छै त अपन खयाल रखू
ठीक छै ठीक छै
ह